की हाल चाल?
ठीक- ठाक। अहाँके की हाल चाल?
ठीक- ठाक। और समय केहेन ऐच्छ।
नीक ऐछ। अहाँके केहन समय ऐछ?
बहुत नीक ऐछ, मेघ लागल ऐछ, रौद नै होइये, पैन कने झीसी - झिसी बुन्नी परैये। ओना मिला जुला क ठीके ऐछ। तखन और हाल चाल सब?
ठीक - ठाक। खेनाय पिनाय भऽ गेलै?
ह - ह खेनाइ तऽ भऽ गेलै। आब तऽ चाह हेतै चाह पैन के बेर भेलैइये। तऽ देखियौ अखन तऽ नै छैथ। आ तऽ रैइबे छेलै तऽ बंन्दे छेलै सभटा, सभ घरे पर ऐछ धिया पुता। पूता सभ। अपनो घरेपर छैथ, ओना ठीके- ठाक सेहसब। छै। और अहाँ सबके की होइ छै?
हमरा सबके किछ नै, बैसले छलहुँ हेँ। खेनाइ- पिनाइ भऽ गेलै तऽ तकर बाद कनि काल और
और सब ठीके - ठाक। काइल सँ तऽ सोम, सौनक सोमो होैत? ह त जे व्रत करती उपास करती ह जे उपास करती से तिनका सभके उपास सुरु हेतैन। एहिमे तऽ कुमैरो करै छैथ। बियाहलो करै छै, जिनका मोन होइ छैन सभ करै छै।
अहा सन स आ अथियो अथियो की कहै छै, ओ जे अथीवला व्रत पूजा होइ छै सेहो हेतै, जैयमे फूल- तूल तोड़ल जाइ छै
ह- ह मोश्रामणी पैनचमी कहल जाइये, सेहो पूजा हेत। तहन ह - ह नाग - नागिन के पूजा हेत। ओ तऽ नबका पबनैतिन जिनकर बियाह भेल छैन ने, ओ सब करै छैथ।
उएहे सभटा करै छथिन, दोसर उ
नै - नै - नै अप मोश्रामणीमे अनूना सब करै छैथ जते ऐहब छै। से सब केलैथ, आ ओना एतेक बिस नै ओ नबका बियाहल वाली सब के छियेन, जे नवका बियाह जिनका भेल रहै छैन, ओ मोश्रामणी पूजलैथ, पेंचमी पूजलैथ। फूल लोढ़लैथ गीत - गीतनाद भेलैन। आ हमर सभ अप पुरान जे भ गेल छैय जेकरा बहुत दिन बियाह क भेलै ओहो मधुश्रामणी दिन अनोना केलक नून नै खेलथि। अनून खेलथि अपन लाल पियर सा नै हुनका सभके लेल ओहेन पूजा नै छैन। तहैन अपन लाल पियर साड़ी पहिरबे करतैथ लहठी पहिरबे करतैथ धसा करबे करै छैथ सिन्दूरके हँ तैयार होइ छैथ। हँ तैआर तैआर भेलथि। गीतनाद होइत रहै छैय जेतऽ पाबैन पूजैत रहै छैय ओतऽ सब गेलैथ त ओ अनेरो नीक नीक लगैत रहै छैय।
हँ।
सएहसभ होइत रहै छैय गाम घरके जे छियै सएहसभ। तहन त अय बेर देख मधुश्रामणी सबमे पाइन होइया की नै होइया अखन त ओतेक पाइन नै भेला लेकिन मिलाजुला क मौसम ठीक केने अय समय बहुत ठीक केने छैय
लग छैय रौद से नीके लगे छैय एहन मौ
हँ बड जोर रौउद नै अइछ एहनमे तहन अपन ठीक ठाक अय समय। सह से आर अहाँ सभके पढ़ाइ लिखाइ चलैये।
हँ अखन त चलै छैय। पढ़ाइ लिखाइ हँ आ आब अ हूँ क्लास तिलास शुरू हेतै तखैन।
अच्छा आब की लोक पढ़ेतै लिखेतै धियापुताके तेहेन समय छैय सभ कहै छैय बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ओ सरकार कहै छैय आ ओ बेटी जाय छैय रोड पर त मैए बाप के कलेजा स्थिर नै रहै छैय।
हँ।
माय बापके कलेजा दल दल करैत रहै छैय धक धक जखैन तक बच्चा घर एब जाइ छैय मैके मोन चैन भ जाइ छैय बापके। किएकि समय एतेक खराप निकइल गेलैए। लोक खराब समय खराब। टेंशन म त मोन परेशान भेल रहै छैय। जात बच्चा घर एत -एत तात त मै बापके प्राण ऊपरे रहै छन। तखन ओय डर स नै पढ़ेतै से त नै हेतै पढ़ेतै त जरूरे बच्चाके लोक। चाहे जे होइ जे भगवतीके इच्छा हेतन।
हँ आब अखन एहने समये भ गेल छैय।
हँ की करतै ततेक मोबाइल, टी-वी, पेपर देखय छियै मोन त केना दन करैत रहैया होइत नै रहैया जे बच्चाके जै दी बाहर।
अखैन त सभ सभके मतलब एहेन मौसम कतऊ कतउ लड़ाइए भ रहल छैय आ कतउ एकदम अथिए भ सब मारे मारी पर छैय।
मारे मारी पर छैय। गैसके एहेन हड़ताल'हड़ताल भेल छले है। जेना तेना कऽ कऽ चलै छेलए ह। चइलते अइछ कोनो अखनो नै सुतरल ठीक भेल ए। तहन त चइलतै अय लेकिन की करतै पेट त नै मानल जाइ छैैय। भोजन भात त हेबे करतै जेना तेना। सेह होइ छैय क्क- कने दिक्कते होइ छैय त होइ छैय लेकिन लोक करिते छैय नय भात दाइल चाएटा छ नऽ तरुआ तीमन त दाइल भात अल्लू चटनीेऐ। सागे भुउज उठबे सागे बना कऽ किछ ने किछ तऽ जीवोमे खायइते छै लोक प्राण तऽ बचेबे करतै - - - - सेह सब होइ छै, ह रोज रोजी रोजगारमे हँ सब सबटा लॉस लाईग गेलै सबटा दिक्कत पहुंच गेलै लेकिन खर्चा तऽ हे त टा नहि मानल जाइया
खर्चा - खर्चा तऽ आओर सभ सब चीजके दाम टा बड़ेय छै लेकिन लेकिन पाइ नै बड़ैह छै कतउ
पाइ नेय बरैहय छै सभटा एकदम सीमित भऽ गेलै खर्चा बढ़ल गेलै लेकिन की कऽ सक कहै छियै सभटा बुझितौ ओहिपर पहुँचै लेए ओहिठ उपर रोके के लेल कोनो साधन नय छै ओतबा भये जेएत ख्र खर्चा ओतबा कएयै दिआ
तेहने भएगेल छै कि बता अथी उ - - किछ से किछु होइत रहे छै छै एकदम मौसमो मे एकदम बीमारी जेना लगईत रहय छै
सर्दी बोखार तऽ एखन घरही अईछ घरही सर्दी बोखार - - - - सर्दि बोखा बोखार छाड़ल अइछ लेकिन की कऽ सकैत छिय किछ नय केएल हैत
हँ एखन तहिने मौसमे भऽ गेल छै
हँ
आओर अहाँसभके खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
हँ खेनाइ पिनाइ तऽ भऽ गेल अपने पोखरिके माछ छलौ उएह बनल बनल छले हे तऽ उएह माछ माछ बनेने छलहुँं ह फेर माछ माछ में कम झंझट नहि ने होइ छै माछ काटू धोउ बनाउ तखन फेर मसालला पीसू हँ सरसो मिरचाइ पीसलहुं हें
आ खाायमे कतबो काल लागै नहि छै लेकिन लेकिन बनबैमे बड्ड
बड्ड क ककरो मोन होइ छै तऽ लहसुन पयाज दै छै ककरो मोन होइ छै तऽ हिंगे वाला केलक तऽ हमर जे छथिन अपने से ही्गेवला खाई छथिन ओ नहि प्याज लहसुन खेताह हींगेवला बनेलहुँ हींग जीर मिरचाय धनी ई सब सबटा दऽ देलहुं सेरसों पीस कऽ देलहुं नेबो देलहुॅं हमरा सबके इएह नीक लगैया
हँ नीक तऽ उएह लगैत छै कनि खाइयोमे
हँ
ओकर बाद खाउ पियू तऽ खायमे नहि टा अथि लगैत छै
नहि बनबैए टाइमे टाइम लगैत छै खायमे कहाँ टाइम लगैत छै
हँ आ तकर बाद फेर आब चाय ताय बनाउ तकर बाद फेर राइतोमे फेर बनाउ
बस दिन उठू तऽ खेनाइ पिनाइके झंझटसँ राति सुतू त खाइए के सुूतू से चिन्ता रह जे की बनाब क समय एते महग भए गेल छै तरकारी तीमन में तऽ आगि लागल छै की बनाउ नहि बनाउ बच्चासभ घरमे एहन अछि कुपात्र भऽ गेल जे किछुटा नहि कहैए खायब परोड़ नहि खायब घेरा नहि खायब कुपात्र धिया पुता ककरो ककरो घरमे होइ छै से की कहू हमरा घरमे कुपात्र भऽ गेल अछि।
ओ अहाँके कुपात्र धकाये लेकिन होइ नै छै कुपात्र।
नहि नहि कुपात्र अछि ओ धियापुता हमरा कहै छी पेड़क खा गेल नहि कहै छै जे हम अ परोड़ खायब नहि कहै छै कटहर खायब। नहि झुङ्गनी खायब आब अहाँ कहू नै हम साग खायब आ नहि हम तऽ छुच्छे दालि भात आल्लूसँ चटनी खायब आब अहीँ कहू जे हम की बनेब हरदम माछे मूस खेतै से पार लगतै।
नहि से तऽ नहि लगतै लेकिन
आँ पनीरे खेतै से पार लगतै।
नहि।
तखन अही कहू जे हम की करबै बच्चा सब दुआरे तऽ कहै छी भोर उ टै छी हाय-हाय सांस सुतु तऽ हाय-हाय करैत रहै छी। बच्चा सभ दुआरे मून तंगरा नहि खेतै त सेहो तऽ नहि हेतै।
हँ।
हाँ तऽ वएह बात छै हम एकटा महसूस मुन मे कैेय लेने छी विश्वास जे बच्चे कु पात्र छै। तै दुआरो ओ बच्चा जे त वएह हमर फर्ज अछि नहि दियौ खाय पियै लए तऽ कनैत रहतै। ओ काइन काइन कऽ सुनबै रहत तऽ सेहो नहि नीक लागत अगल बगल दाइ मायसभ पड़ोसीसभ की कहतेथ। हिनकर बच्चा हरदम कनिते रहै छेएन। हरदम कनिते रहै छनि आब ओकरा की कहबै जे हमर बच्चा पनीरे खेतै हमर बच्चा छोले खेतै हमर ब
वएह सब खेतै त तखन तऽ नहि हेतै।
नहि तऽ नहि खेतै से आँय ओ तऽ हमर स्थिति नहि बुझतैत। परिस्थित जे केहन छनि ओ कहतेथ। जे दियऔ ने किया नहि दै छियै।
तऽ दियौ ने किया नहि दै छियै।
आब अही कहू जे कमनी अठन्नी रहतै आ खर्चा रुपैआ रहतै से हम कतऽ सँ करबै।
नहि तऽ कहियो कालके तऽ होइते छै ने।
कहियो काल कऽ नहि हमर बच्चासभ जे छै ओ कहय जे हम सभदिन पनीर म बनाउ। काबली चनाके छोला बना दिया अहीँ कहू जे एतेक चीज हम हरदम क ओतऽसँ बनाउ जतबे रहत हमरा ओतबे ने हम खर्च करब। पढ़ाई-लिखाई अछि आगू बिआह दान।
हम पढ़ाई -लिखाइ तऽ छैये ओहो सब मे खर्चा त छैहे लेकिन तहियो कहियो काल कऽ होइते रहै छै किछ ने किछ बनबैए चाही।
तऽ से तऽ कहियो बनेबे करतै नहि मायके कोनो ममता नहि होइ छै जे हमर धियापुता खायए। आ माय एहन कठोर होइ छै आँ अहि कहू अही हमरा बुझाउ आय काइलक अहि छी अहीं बुझाउ हम सब तऽ मूर्ख छीय हम सब नहि बुझै छियै। लेकिन अहाँ तऽ बुझै छियै जतबे अपने कमेथिन ओतबे ने हम खिएबै पियबै।
हँ तइओ कहिओ कालके तऽ होइते रहै छै। ह नहि
हँ
नय
आ तहन धियापुताके पढ़ाइ ओ भागिनके बियाह भगिनीके बियाह ओकर मूड़न ओकर उने सर समाज हरदम मरना ककरो मरनी मे जाउ ककरो बिियाह मे जाउ ककरो ओहिमे जाउ सबमे सबमे तऽ चुमाओन देबे करियौ
हँ एखन तऽ बहुत अच्छा ह सब सभटा अथी सब आ आब तऽ पाबनि तिहार सब ओतै
आँ जतहि नहि जेबै ओतुक्का लोक कहै छै जे हे। कहलियनि आ नहि एलखिन केहन छथिन हुनका नहि लोकके जरूरत तऽ छनि कहाँ एलखिन यै एलियै नहि से तऽ बुझलियै लेकिन हम नहि किए एलियै हमर स्थिति नहि छले जाय वाला ताहि हम नेने गेलियै
हँ।
इहो तऽ कने अहाँ बुझियौ लेकिन समाज जे होइ छै से उएह टा गप्प निकालत जे नहि एलखिन अपना नहि जरूरत हेतनि अपनो जरुरत हेतनि लेकिन हम बुझे छीयै बिन समाजे किछ न नहि होय छै बिन सम्बंधी के किछु नहि होइ छै लेकिन घुटने रहै छी की करब पहिने हम आगू आगू दूटा बच्चा अ तकरा देखू ओकर पढ़ाई लिखाई देखू आकि हम गाम ग बूढ़ स छथि ओ गाममे रहती तऽ ओ तो लोक कहत आ तऽ आब अहीँ कहु ओ हुनका देखभाल करियौन कि बाल बच्चाकेँ पढ़ाउ आखि घर अंगना देबू की सर समाज देबू तखन तऽ जतऽ बड जोर बेसी बुझाइए जे ओतय जेबाक चाही तऽ तऽ हम जाइते ने छी
हँ सेहो तऽ रहिते छै सभ ठाम जेनाइओ रहै छै। खर्चा तऽ रहिते छै।